ठीक छी, अपन बताउ
आहां कहु
हम त एकदम फर्स्ट क्लास मतलब बह्निया छी, अहाँ बताउ
हमहु बढ़ियां छी की सब भ रहल छै
किछ नै बस बैठै छी, गर्मी के मजा ल रहल छी। फिर बारिश के मजा ल रहल छी।
की कहू बड्ड गर्मी, आहां सब दिस पैनो भ रहल ऐछ।
नै बाबू मेघ लागल ऐछ बस, अभी बारिश नै शुरू भ रहल
हं हमरो सब दिस मेघ लागल ऐछ।
हूं
और सब कहियौ
खेनाई पीनाई भऽ गेल
नै काहाँ एखन तऽ नहेबे नै केलहुँ हे
बाप रे बा कहिया नेहेब
की कहू हम दू बजे से पहिले नै नहाए छीयै। जोगाड़ में छी जे कखन पैन ए ओना तऽ लोक नेहे नै देत आ पानि हेते तहन पानि मे घुसिकऽ अपन नहा लेब ताहि दुआरे
अच्छा ओना नहि नहाय देत मतलब कलके पानि से नै नहेबै
कल के पानि सँ तऽ सभ दिन नहाय छियै अखन नहेबै अथीके पानि सँ
कथि केऽ पानि स ‌
भगवान जे खसेथिन से बला पानि स
ह
और सब कहियौ की सब भऽ रहल छै घर दुआर मे सभ ठीक अइछ
हूं हूं
अहाँ तऽ बड्ड अहाँ तऽ बड्ड काम काजी भऽ गेलहुँ बिआह दान जहिया सँ भेलेथ तहिया सऽ तऽ काजमे लाइग गेल छी
फेर बियाह भऽ जेत तऽ एनेहते बिजी भऽ जेबै
नहि नहि एखन हम तैं बियाह नहि ने करय चाहै छी
सब के कि हमर दोस्त कतऽ हे ऐ के कत
नहि हम नहि बिसरब बुझलियै टाइम- टाइम निकाल कऽ हम फोन कऽये देब
अच्छ आ बड़ जे कहत बड़ बाबू कहत की अभी नै बात करू बादमे बात कऽ लेब तब की करब
हँ सौस आ नै बड़ जेहन हुए बड़ कनि बदमाशो रहतै तऽ ओकरा तऽ सुधार देबै सौस नै नटीन भय हुएै
अच्छ
किय तऽ सौस जे बदमाश भऽ जाइत छै तऽ दिक्कत भऽ जाइत छै तखन
हू हू
किया तऽ बड़ के तऽ लोग बिगाड़ियो सकैत छै सौस के तऽ नहि बिगाड़ सकैत छै
हँ हँ हँ एकदम सही
की सब अहाँ अहाँ की सब कऽ रहल छी
कहलहुँ तऽ बैठल छी पेन्टिंग करै छी
अच्छ अहाँ केँ पेंटिंगो अबैया
सीख लेली सीखै छी
अच्छ सीखै छियै सीखै छियै अहाँकेँ तऽ अबिते ऐहा नऽ
हमरा घरमे अपने काम होइ छै नऽ
पेंटिंग वला
हँ जी
हँ अपना सबकेँ तऽ मिथिलामे तऽ इ सभ चीज केँ छैहे मधुबनी मिथिला पेन्टिंग तऽ अहाँकेँ तऽ अबै छलए ने इ चीज
नहि तऽ
अहाँ तऽ करै छलियै नऽ मिथिला पेन्टिंग अरे नहि नहि अहाँ तऽ अथीवला करै छलियै ओ साड़ी ताड़ीमे
करै छलियै नअ
अच्छ हँ कहियौ और सभ कतौअ घूमै तूमय गेलौह कि नहि शादी केँ बाद
हॅं कतौअ नहि गेलहु हॅं सासुर से नैहरा नैहर से सासुर सासुर से नइहर नइहर से सासुर
तऽ कहिआ जैब आब?
आब जैब बौआ भऽ जेतै तब
बौआ अछि कि नै
हँ
आ हाँ भगवान करैत चलू तऽ हमहुँ मौसी बन जैब
बस अगस्त मे।
ओना तऽ हमरो दीदी केँ बौआ छैने आब होइ बला छैन आहाँकेँ नवम्बर मे
ओ हमरा अगस्तमे।
अच्छ अहाँकेँ अगस्तमे कहबौ नहि केनौ
कहबो नहि केलों अहाँ से बाते नहि होइ छल तऽ
अच्छ हँ से हो से भऽ जाइ छै ने लोक बिजी भऽ जाइत छै बिआह भेलाकेँ बाद लोककेँ दिक्कत भऽ जाइत छै।
हँ
चलू और कहियो और सब की सब भऽ रहल छै?
अहाँ सऽ बस गप सप भऽ रहल छै।
हँ गपशप तऽ हेबे करते दोस्ते दोस्त के करे छै।
मम्मी पप्पा सब ठीक छथि न
हँ मम्मी पापा तऽ ठीक छथि देखै छिए मेघ तेहन लागल अछि
हू
जे की कहू लगै छै जे आइ डुबा देतै काल्हि रातिमे बड्ड पानि पड़ल रहैय
हँ बाप रे रातिमे तऽ भरि राति तऽ हमरा लगेय भैए रहल छै पानि।
हँ बहुत स्थिति खराब छै अपना सब दिस एते एते नहि देखलहु हँं पानि तानि। राति मे पता हमरा एते डर भऽ गेल तेमे राति मे हमही तीनू बहिन रहियै हमर चाचि चाची के दूटा बेटी आ हम हमर भाय परीक्षा दे मम्मी पापा बाहरमे रहथिन
अच्छा
किए तऽ भाइजी सब नहि नऽ छथिन।
अऽ गुनजेस
ओ गेलैथ हयऽ परीक्षा दै लए।
कोन चीजके?
ऑपरेटर वला परीक्षा छै ओहो क्वेशचन ब लीक कऽ देलकै हन शायद
कथी ऑपरेटर?
ऑपरेटर वाला परीक्षा छै इहो पुलिसे वला छै।
अच्छा
ओ अथी छलनि एक्जाम तऽ ओ गेल रहथि एग्जैाम दै ले काल्हि खना।
त ने ने मतलब कहथिन होते जे एज ने ने छै पूरल।
से नहि ओ जे जतेक पर कटब जेतै से वला बात छै। एखन तऽ अथियोमऽ नाम नहि एलनि हे।
तऽ उमरके प्रॉब्लम नहि छै नऽ?
नहि नहि
तब तऽ बढ़िया छै
ओहै छै।
बेचारा कऽ एक बेर तऽ सब कुछ होय अइके बाद बेचारा के एक बेर सबकुछ भऽ गेल ओहिके बाद
सएह तऽ भऽ जाइत छै अपना सभमे अपना सभमे किछ ने किछ दिक्कत लगाए दय छै
हँ हँ
इहै दिक्कत जे छै नऽ बड़ी मुश्किल छै और सब कहियौ
हम सब तऽ भाय खा पी हम तऽ खा पीकेऽ सुयत उयठके आरामसँ अभी बैठल छी
अहाँ खाओ लेलयै
हुं सुयतो के उयठ गेलौं हम अहाँ तऽ नहेबो नऽ केल खेबो नै केलौं बाप रो बाप बुढ़िया बइन गेलों हं बढ़िया यऽ
हम तऽ दू बजेसँ पैहले नै नहाय छी आ खेनाइ मोन हाइत तऽ खायब आ नै मोन हायत तऽ कोइ नै खुआ सकैया अपनासभ दिस लाइनके स्थिति खराब छै लाइन तुरत कायट लै छै
हँ
लाइन के स्थिति बहुत खराब छै की करबै बाप रे बा
की कऽ सकय छियै
लागल रहैया लोक उहै मे
गर्मियों से तऽ एकदम हद केन्ने छै न गर्मी
हँ बड गर्मी अइ गर्मीके तऽ पूछू नै
हावो नै चलै छै
हूं आ हावा त डोलय नै
तब सावन मे एबै की नै भूतनाथ घूमय लऽ
भूतनाथ मे तऽ हम भूतलाये जाइ छी तै
बाबू एक बेेरा से सही बात अय कोचिंग सॅं आयल रैहये कतऽ कहाँ चैल गेलयै कोनो थाये पता नय
हम जे गेल रहूं हम जे भुतलैल रहूं की कहूं अहाँके तऽ सासुर भऽ गेल तांय आ हम जे गेल रहूं कतऽ कहाँदन चइल गेल रहूं आब भूतलै गेलूं तहन एकटा लड़की अबै छला
हां ओही तऽ कहै छी कोचिंगे टाइम मे न मतलब ओय टाइममे अपनासभ पढ़ाइ करिते छलियै न पढ़ाइ तब चालुए छलै अपन सभकें
हँ
हूं
लेकिन ओहो एकटा दिन छलै
हूं सही बात छै
ओहो एकटा मोन लागै छलै ओय टाइम मे
हूं
कहियो और सभ
दीदी कतऽ हे
दीदी तऽ अखन सासुरे मे आइ काल्हि मे अयबे वला अइछ गाम
आ सासुर मतलब ओतऽ बाहर दिल्ली मे
नय अखन एतऽ अइछ कोयलख मे अइछ
हं
बौआ छै न तैंय अखन नै रहऽ त
हूं
सेह छै अप्पन अयबेर आयत
हमरा तऽ आब हालत खराब भऽ गेले दरद से
अखन मोन तोन खराब होइ छै ए
किछ नय होय या करल आब हमरा
ऐं
आब हमर हालत खराब भऽ गेल हे
हँ की करबै
कियाकी आब हमर लास्ट टाइम भऽ गेलै न जून बीत गेलै जुलाई बीततय अयकेँ बाद अगस्त मे टाइम छै
हँ जुलाई बीतत तकर बाद अगस्त मे चालू है तऽ
दीदी केँ ख्याल राखब बढ़ियाॅं से
हँ ख्याल तऽ रखनेहे छियै आब देखियौ की होइ छै
अपन ख्याल रखै छी कि नै
अपन की कहू बड लैट गेलुहॅं है बहुत पातर भऽ गे
ओ तऽ हमरा पता है से तऽ हम अप्पन ननदो सबकेँ कहैत रहे छी कि पता है हमर जे दोस्त छै एगो काजल आ एगो मीनू तऽ काजल केँ तऽ ई सब देखिये लेने छै मार्केट कैहयो जाइत रहल पढ़ाई के लेल तऽ अहाँकेँ दिया कहबै कऽ जे एकरा देखियो बाप रे बाप लगबे नै करै छै की इ हमर सबकेँ मतलब क्लास अथी छै हमर सबकेँ बैचलर छै हमर सबकेँ साथी पढ़ाई करै छलै साथ में
बच्चा जेकाॅं लगै छी
एकदम बच्चा जेकाँ लगै छी
अरे हमरा सब केँ पता नै ओहन न लगे यऽ की
चा हमर एगो ननद छै चौदह साल के उ लगे छै जवान
अरे हँ इ चीज भऽ गेले हे अपना सबसे जे छोट रहै छै ओ पैघ लगे छै आ जे पैघ रहै छै से छोट बच्चे भेल जाइ छै दिनसँ दि आ तै मऽ हमर तऽ मुँहो कान धिये पुता वला भऽ गेलै है कोई देख के कहिते ने यऽ जहने कहब जे हम ग्रेजुएशन करब उंम्म मजाक करै छी अहाँ तो नम्मा दसवां छी
हँ
इ बहुत दिक्कत भऽ जाय छै मोन मे तखन दुख भऽ जैत
अच्छ
भगवान हमरे किया एतै छोट बनेनु
है दिमाग नहितन छोट छी ठीक छी अहुॅं से छोट छोट रहै छै बस पतली छीये हम से कहै छी
शरीरे दुवारे न नै तऽ कनि जे मोटा जेबै तहन लगबै न कनि भरिगर लगबै तहन पैघ लगबै तखन हायट तऽ ओ ओतबो छोट बौनी नै
खाय नै छीये ओय दुवारे नय मोटाइ छी दू बजे जे खाना ख खेबै बुढ़िया जेकाँ की हेतै
खेनाए नीके नै लगै छै
खाना किया नै नीक लागैय बियाह को लूँ
नै नै बियाह कऽ कऽ तऽ औरो टेंशन रहत तऽ ल खेनाइ बनबै केँ टेंशन रहत एखन तऽ कम सँ कम फ्री छी बनबैसँ
नै रहत टेंशन कथी केँ
खेनाए बनबै केँ टेंशन नै रहत
अच्छ अभी नै बनबै छियै
हमरा नय आबैया किछो बनबऽ तनबऽ
वाह तऽ की करै छियै बस कोचिंगे पढ़ाबे मे भरि दिन टाइम पास
हँ कोचिंग पढ़ेलहुँ आ फॉर्म तर्म भरने
छियै
हँ आब तऽ छोड़ि देलीयै बहुत आब दू तीन टा बच्चा अय मात्र सब बाहर
किया छोईर देलियै
बाहर चलि गेल सब बच्चे
अच्छा
मास्टर एते रहि गेले बच्चा सब बाहर चलि गेले गायब भ गेले
तऽ बच्चा सब तरक्की कर लेलकै न
नहि गाममे नहि ने छै पढ़ाइ इम्हर इसकुल तिस्कुल सबमे दिक्कत छै
हू
ताहि वजहस लोक के जेय पड़ै छै बाहर
की करतै तऽ
हूं की करतै
अपन देखतै न भविष्य कि हँ हमर केहन बनत नै बनत गाँव मे के पढ़ाई गावें मे रहि जाइ छै की
नहि इहो बात छै ने गाममे कमाइ तमाइके कोनो स्रोत नै न छै गार्जियनो के देखऽ पड़तै न
हूं
तऽ गार्जियनके देखऽ पड़ै छै सेह छै आओर सभ कहियौ आब तऽ अहाँके खुश खबरी यै आयब तऽ अहाँ जिम्मेदार नागरिक बनब मम्मी बनब
मम्मी बनब आंहा मौसी बनब कहुं मम्मी बनि जायब ने कोन टेंशन छै
हमहु मौसी बनब हमरा ले तो और बड़का खुशखबरी अए